हेलो
हलो
हूॅं नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार
मित्र आब हमर उमेर एहन भए गेल अछि जे घरवाला सभ सेहो कहय लागल छथि जे अब धीेरे धीरे शादी विहायक बारे मे गंभीरता साथ सोचबाक समय आबि गेल अछि हमर चाहैत छी जे सब काज सोची विचारी परिवारक सलाह लैत आ सही निर्णय करैत आगाँ बढ़ी
अहाँक विचार बहुत नीक अछि मुद्दा ककरो व्यवस्था शुरू करबाक पहिने पूरा जानकारी लेब जरूरी होइत अछि जाहिम बादमे कोनो प्रकारक समस्या नहि आयब ई बहुत नीक बात कलैउ कारण शादी केवल दू घटकमे मिलन नहि होइत अछि बल्कि दू परिवारक संस्कारक विश्वास आ जीवन भरिक जिम्मेदारीक संग एक नव यात्रा शुरू होइत अछि जाली जे लेल धैर्य आ समझारी बहुत जरूरी होइत अछि
ई विचार अछि जे जीवनसाथी एहन भेटै जे राज्य स्वभाव स्थानिक होती परिवारक सम्मान करत ई सुख दुःख सब मे संग आ जीवनक हर परिस्थितिमे एक दोसरक हिम्मत बनी करै ढाल रहती
बिलकुल सही केवल रूप रंग देखल निमन नहि लेखबाक चाही बल्कि हुनकर विचार व्यवहार शिक्षा परिवारक माहौल आ भविष्य प्रति सोच सेहो ध्यानसँ बुझबाक चाही
घर वाला सब कहै छथि जे पहिने अपन समय अपरिचित लोक सभमे नीक रिश्ता देखल जाय जाउ ओतै बात नही बने तखन दोसर माध्यमसँ खोज शुरू कयल जाय
हँ कारण परिचित परिवारमे विश्वास बेसी रहैत अछि आ लोक सब एक दोसरक स्वभाव संस्कार आ परिवारक पृष्ठभूमिक बारेमे पहिनेसँ बहुत किछु जानैत छथि
हँ जखन पहिल बेर कोनो रिश्ता आबैत अछि तखन मनमे उत्सुकता सेहो रहैत अछि आ थोड़ा घबराहट सेहो होइत अछि जे पता नह आगा की होइ की सधी बात अछि मुदा क चल्दबाजी नहि करबाक चाही धैरेसँ सब जानकारी लेत परिवारक संग विचार विमर्श करैत निर्णय लेबाक चाहि
जे दुनू परिवारक विचार मेल खा जाय आ सभ के रिश्ता पसन्द आबि जायत तखन पहिल मुलाकातक व्यवस्था कयल जाइत छथि
हूं पहिल मुलाकात मे आदर पूर्वक बातचीत एक दोसराक विचार सुनब भविष्य्यक योजना पर चर्चा करब आज सहज वातावरण बनौनाइ बहुत जरूरी होइत अछि एहि मुला बाद जान दुनू पक्ष सन्तुष्ट रहैत छथि तखन परिवार सब फेर बेसीे आगाँ प्रक्रिया पर विचार करै छथि ओहिस समय कोनो प्रकारक दावा नहि देबक चाहि कारण शादी जीवन भरिक निर्णय अछि दुनू पक्ष सहमति सबसँ महत्वपूर्ण होइत अछि
जेखन शाहमती भए जाइत अछि तखन शुभ दिन देखि सगारीक तैयारी शुरू होइत अछि आ घर मे खुशीके माहौल बनि जाइत अछि
हूँ समय केवल एक रस्म नहि बल्कि दुनू परिवारक बीच अपनत्व विश्वास आ सम्मानक एक मजबूत शुरुआत मानल जायत अछि
सगाई बाद धीरे धीरे शादीक खरीदारी निमितरक पर पत्रक कपड़ा गहना सजावट आ बहुते त्यास सुरू भए जायइत अछि
यही समय परिवारक सब सदस्य अपन अपन जिम्मेदारी निभवैत छथि जाहिसँ हर काज समय पर नीक ढंगसँ पूरा भए सकै
शादीके दिन जखन सभ रिश्तेदार मित्र आ शुभचिन्तक जुटैत छथि तखन घर मे उत्साह हँसी खुशी आ मंगल गीतक वातावरणी बनि जाइत अछि
हँ मित्र बिल्कुल वरवधू विवाहक प्रतीक रस्म परम्परा संस्कार आ परिवारक आशीर्वादक प्रति होइत अछि जाहि कारण प्रतेक क्षण बहुत विशेष बनि जाइत अछि
फेर सात फेरा वचन आ एक दोसराक संग जीवन बीतेबाक प्रतीक्षा करे दुनू एक नव संविधा मे बंधी जायइत अछि
हाँ बिल्कुल विवाहक बाद असल जीवन शुरू होइत अछि जतय प्रेम विश्वास धेरय सम्मान आज सहयोग सभसँ बेसी आवश्यकता होइत अछि
हमर मानव अछि जे पति पत्नी जा एक दोसरक भावना बुझती आ छोट छोट बात पर विवाद नही करती तऽ परिवारक सदिखन सुखी रहैत अछि
बिलकुल बिलकुल अपन जीवन साथीके सम्मान करब हुनकर विचार सुनब आ हर परि- स्थितिमे सदिग्ध सफल वैवाहिक जीवनक आधार होइत अछि
दुनू परिवारक बीच सेहो प्रेम सम्मान आ मेल जोल बनल रहे तऽ समबत आरो मजबूत होत जायइत अछि
समय समय पर अपन माता पिता सास ससुर आ परिवारक सब सदस्य आदर करत इहो एक जिम्मेदार दम्पत्य जीवन पहचान होइत तऽ अछि
आर्थिक योजना भविष्यक लक्ष्य बच्चा शिक्षा आ परिवारक उन्नतिक बारेमे सेहो मिली केऽ निर्यण लेबयके चाही
हँ जखन पति पत्नी एक टीम जका सोचित छथि तखन जीवनक कठिन कठिन परिस्थिति सेहो आसान भऽ जाइत अछि
आब तोहर बात सुन कऽ हमरा बहुत आत्मविश्वास भेटल आ लगैत अछि जे सही सोच आ दृश्य नीक रिश्ता जरूर बनत
अवश्य भगवानपर विश्वास राखब अपन व्यवहार नीक राखब परिवारक सम्मान कर एहि सही समय पर जरूर एक योग्य जीवन साथी भेटत
अहाँक सलाह हमरा बहुत पसन्द आयल आब हम बिना जलबाजी सोची विचारी आ परिवारक सहमतिसँ आगाँ बढ़त
हँ ई सुन कऽ बहुत खुशी भेल भगवानसँ प्रार्थना करैत छी तोहर विवाह सफल सुखमय प्रेम पूर्वक आ आनन्द भरल होल आ तोहर पूरा परिवार सदिखन खुशहाल रहै विवाह किछु दिन बाद धीरे धीरे नव जीवनक जिम्मेदारी अनुभव होमय लगैत अछि आ बुझायैत अछि जे आब हर निर्णय सोची विचार के लेबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल आप केवल अपन खुशी नहि बल्कि जीवन साथी आ पूरा परिवारक सुख दुःखक सेहो ध्यान राखब सभसँ पैघ कर्तव्य बनि जाइत अछि
हँ हम चाहैत छी जे अपन प पत्नी हमर सपना पूरा करबाक प्रयास करी आ हुनका जीवन मे सदिखन सम्मान आ खुशी देैत रही ई सोच बहुत नीक अछि कारण जतेक समान प्रति पत्नीक देता ओतेक प्रेम आविश्वास दुनू बीच बढ़ैत जायत हम सोचे छी जी इ सप्ताहमे एक दिन परिवारक संङ्ग अवश्य समय बितायब जाहिसँ अपनापन सदिखन बनल रहत
हँ परिवार सङ्ग बितौल समय जीवनके सभसँ पैघ खुशी होयत अछि आ एहिसँ सम्बंध मजबूत बनैत अछि
हँ मित्र जँ कखनोहु मतभेद भए जाय तऽ हम गुस्सा नहि करब बल्कि आराममे बेसी क बातचीत करब ई समझदारी अछि कारण बातचीत सब एक साथ पेघ समस्या से हो सरलता सँ सुलझरि सकैत अछि हम दुनू मिल के अपन भविष्य लेल बचत करब जाहिसँ आगाँ कखनो आर्थिक कठिनाई नही हो
सही कहल नियमित बचत आर सोचे विचारके खर्च करब बुद्धिमानी पहचान होैयत अछि
हँ माता पिताक सेवा करब सेहो हमर पहिल कर्तव्य रहत कारण हुनके आशीर्वादसँ जीवन सफल होएत अछि पत्नीके सेहो एहिह बातक सम्मान करबाक चाही जाहि सब परिवार मे प्रेम आ मिलजोल बनल रहै हम अपन जीवन साथीके राय बिना कोनो पीघ निर्णय नहि लेब ई आदत तोहार वैवाहिक जीवन के बहुत सुखी बनत सकेत अछि
छुट्टीके दिन हमसभ परिवारक सङ्ग घूमेय जायब आ नओ नओ जगा देखब
हँ मित्र एहि सब परिवारक बीच प्रेम बढ़ैत अछि आ मि याद सब सेहो बनैत अछि जखन भगवान बच्चाके सुख देता तखन हम हुनका नीक शिक्षा आ संस्कार देबाक पूरा प्रयास करब बच्चा पालन पोषण दुनू गोटे सम्मान जिम्मेदारी होइत अछि हम अपन बच्चाके सच्चाइ मेहनत आ बड़का छोटका सम्मान करबाक शिक्षा दे इही प्रकारक संस्कार जीवन भरि हुनका सही मार्ग देखबैत रहत
जँ कखनो कठिन समय आयत तऽ हम दुनू एक दोसरक हिम्मत बनी के ठार रहब
हँ कठिन समय मे साथ देना नहि असली पिओवा पहचान होइ त अछि
हम चाहैत छी जे हमर घरमे सदिखन हँसी खुशी आ शान्ति बनल रहत
प्रेम सम्मान आ धैर्य रहत तऽ घर स्वर्ग समान बनि जायत
विवाहक असली खुशी तखन होइत अछि जखन पति पत्नी एक दोसरक कै पूरा विश्वास करैत छथिन
हुँ हुँ विश्वास टूटि जाय तऽ सम्बन्ध कमजोर भए जायत अछि ते सदिखन ईमानदार रहबाक चाही
हम कखनो अपन परिवारक लोकसबके दुखी नहि करब
ई संकल्प बहुत नीक अछि भगवान जरूर तो हर सहायता करता
हम हर साल विवाह बरस घाट पूरा परिवारक संग खुशीक मनायब
एही सब परिवार मे प्रेम आ अपनापन आरो गहरा होइत जाय
भगवानसँ प्रार्थना अछि जे हमर दाम्पत्य जीवन सदिखन शुकमे बनल रहत
हँ भगवान अवश्य तोहर प्रार्थना सुनतह जहाँ तोहर मन साफ आ कर्म नीक रहत